आ की सब करै छी
किछो नहि अहाँ कहू अपन
इह हम सब्जी काटि रहल छियै कनि खाना बनेबाका छै ताहि दुआरे
अच्छा फोनो नहि करैत छी
कनि एखन व्यस्त रहैत छी ताहि दुआरे नहि करैत छी
उ एडमिशन त भऽ गेल अहाँके से
हँ एडमिशन सब तऽ भऽ गेल अहाँके लाइब्रेरी जाइ छी कि नै
लाइब्रेरी त जाइ छी एडमिशन कहाँ भेलै हमर
कहिया हयैत
एखने डेट छले एखन पाय के दिक्कतिककत दुआरे एखन नहि करेले हमर मे लग तै एखन दस हजार तक
अच्छा
ताहि दुआरे नहि करेल हम अहाँके कते केना की भेल अहाँकेँ कतय भेले एडमिशन
हमर त भी एस जी कॉलेज भेले राजनगर मे
अ तहन तऽ अहाँ ओतऽ खूब घुमबो फिरबो करब खूब घूमेय वला जगह हइ छै ओतऽ तऽ
अछि तऽ लेकिन अकेले थोड़ी ओते जायब पहिले दोस्त सब रहिते त जयतो आब तो सब दोस्त सब हट गेल ने ताहि दुआरे
हुँ
ह आओर कहियौ आओर सब बढ़िया अछि
हँ बढ़ियां अहाँके नाश्ता पानी भेल
हँ नाश्ता पानी भेल
कथी सब केलौ है नश्ता
परोठा और अचार
तहन तऽ बड़ सुन्दर अछि नाश्ता पानी हम सीधे एखन खेनाइए खेलहुँ हें नाास्ता तास्ता नहि खेलौँ हें भात दालि बैगन के भुजिया आलू के भुजिया और फेर कठहर के जे बिया होइया तकर तर तरुआ प्याज के तरुआ
चल तहन तऽ अहाँ बड न खेनायइ खेलौॅ हेँ
हँ खेनाइ तऽ भऽ गेलै आब
अहाँके आबैया खेनाइ सब बनायल कि नहि
हँ एम्हर उम्हर के कनी मनी सब बना ले छियै
अच्छा चलू तहन तऽ अहाँ बड नीक लुुरि सभ अय हँ जहिस लोकके पता नहि चलै
अहाँ सँ कमे अछि न
नहि हमरा ओतबो नहि आबैए लेकिन आइ कनी मम्मी चलि गेल छथिन तऽ आइ हमरा खाना बनबय पड़त ताहि दुआरे सब्जी भात बना लेबै
ओ मम्मी कतऽ गेलेथ हे
ओ मम्मी गेल छथिन कनि डॉक्टर लग मधुबनी पप्पा के लऽ कऽ
अच्छा पपा के तबियत ठीक नहि छनि से
ठीक छनि कनि ओ मुँह में हुनका पूरा घाव भऽ गेल छनि तऽ वएह दवाइ चलैत छनि ताइ दवाइ खतम भऽ गेल रहेन तऽ ओकरे ल क गेलखिन है हुनके ओतअ कनी लाइन लागऽ पड़ै छै ताहि दुआरे
एखन देख कने छै केहन गर्मी केने छै लगै छै फेरो पानि हेतै इम्हर
हँ ओहिी दुआरे बहुत गर्मी तते गर्मी पड़ेया ना जे अगल जे आदमी अथी गिर जेतै
ताहि दुआरे हम पढ़ैओ लेलए नहि गेलहुँ ओना बने छलैया पर एहन रौदा भऽ जाय छै जे जेनाय एनाय मे प्रलय भऽ जाया
भए जाय छै आ साइकल चला के जाउ आउ हालत खराब भऽ जाय छै
अहाँके मोन ठीके अछि आब
हँ हमर एखन मोन तऽ ठीक अछि
तते रौद भऽ जाइत रहे छै ने आ बुझते छिये लड़की सब के कनि प्रॉब्लम होते छै
से तऽ भय जाइ छै लड़की सबके तऽ ओनहियो प्रॉब्लम रहिते छै घरके काज करू फेर बाहर के काज करू ओते अथी सभके नहि होइत छ लड़का सभके जते लड़की सभके भऽ जाइत छै
हँ की करबै आब होयइते छै आओर अहाँ भोर क दौड़े तौड़े लए उठे छी कि नहि
भोर क दौड़े ल नहि उठे छी भोरे मे साढ़े पाच बजे हम जाइ छी राजेनगर आ पढ़ैे लै कोचिंग करै छी
अच्छा
तऽ हम साढ़े पाँच बजे निकलै छी छओ बजे तक पहुँचलहुँं छओ से साढ़े सात तक कोचिंग केलहुँ ओहिके बाद फेर ओतयसँ एललहुँ ह
कोचिंग करै छिय ओतऽ
ए एखन की कहु एखन तऽ जेनरल कॉम्पीटीशन अपना सब कथी के कय सके छी घर के स्तिथि देख कऽ जेनरले कम्पीटिशन के कये सकै छी
जदा लंबा अथी में लागब त ओहि में बहुत टाइम लगे चाह इम्हरा उमहर के कऽ लेब तऽ जल्दी भऽ जायत
हमना सबके घर के पारिवारिक स्थिति ओते ठीक नहि ने जे जे करय चाहबै से कतय हम कऽ लिअ
हँ होयते छै हँ पहिले हमरो बहुत छले अथी जे हम नीट के एग्जाम देब लेकिन एक बेर जे हम नीट के एग्जाम देलो ओहि मे जे हमर कटऑफ गेल एतेक खराब तऽ तखन से हमरा मोन आब टूटि गेलै पर आ एहि बेेर एकटा पेप लीको भऽ गेल छल देखियौ ओ सब ककरा ल छै जकरा गार्जियन टाइम देतै जे दैत रहतै हँ
पइ मेलली पइो से होइ छै ना आब लोक के सीटे खरीद ले छै ओते करोड़ करोड़ लाख लाख रुपआ ककरा घर में छै एकज
गरी आ गरीब के अइए में जान जाइ छै ने
ह ओय मे एलो अपना सब अपना सब पइ खुआब नहि देखियौ अपना
नहि जे छोट नौकरी एकटा भऽ गेल ओहि से अपन पढ़ैत रहू आगाँ ओहि से जायब
हँ हँ
हँ देखियौ कोनो पहिल अखन हम करै छी तैयारी आब देखियौ ई फॉर्म सब आबै छै तऽ भरब एहि बेेर हमरा अठारह साल पूराल रहए तऽ आब एखन पहिले एकटा हँ पहिले एकटा एग्जाम देब एयरफोर्स वाला जे हमरा सब सेप्टेम्बर मे हैत आखन फॉर्म भरा रहल छै छब्बीस तक डेट छै
रेेलवे बला य
नहि एयर फोर्स अथी वाला भेल ओ जे हवाई जहाज सब जे उड़बैया
हँ
अथी एल छै छब्बीस तक डेट छै
दियौ भगवान करए जे निकलि जाय ओनाहियो अपना सब घर के स्थिति मेनली अपने सब पर अछि आश्रित जे अपना सब किछु करबे तहने घर देखे छी जे धनिक से अपना सब धन तहने बनि सकै छै
देखियौ आ घर के अथी अपनो कनि एखन जेहन हालत अइ ओ सुधरत अपना आगाँ बढ़बै देख कऽ अपनो से छोट भाय बहिन रहत ओहो आगा बढ़तै कहते जे देख देखियओ हमर दीदी एते जाइएा तऽ हमहु करी
हँ एहि बेेर हमर एते स्थिति खराब भऽ गेल छल आब लागैया जे केम्हर जाऊ मतलब ई भऽ गेले जे आब कोन कॉम्पीटिशन मे घुसू जन अठारह साल पूरे छै तऽ बच्चा के कनि कनि अथि भए जाय छै तऽ टेंशन हेवा लागे छै नहि किम्हर
आ देखियौ दसमा करबे तऽ हयत बारहवीं करू बारहवीं करलियौ तऽ हो रह जायब जल्दी से कोनो हँ
एखन की छै अपना सभ लग टाइम अछि ने ग्रेजुएशन जत दिन मे लोक करत ओहि मे अपन आराम से कनी तैयारी करब तऽ नौकरी निकालि लेब तऽ भऽ जायत ग्रेजुएशनों करब
हँ एहेन होइ छै बहुत बच्चा सब की करत तऽ खराब रास्ता त धऽ लेत
हँ एहिहमे ह से तऽ होइते छै हँ कते के देखबे दसमी से नशा सब करऽ लागत कतेक की करय लागत
हम इ टोल मे एकटा सुनलियै ने घटना एगो
हाले में यहा के टोल में बहुत काल्हि ए खना बहुत अथी घटना भऽ गेल
मैर देलकै मैरते मैरत्ते मैर देलकै कहु ने से स के कि इहे द्वारे तऽ कहै छी न
जेपा देखियौ आइ ओ गरीब छै तऽ ओकरा केयो नहि उठ अथी केलकै साथ देलकै आ वएह जे पाय वाला करितै तऽ ओकरा कते अथी होेइतै पाइ वला के जे मारि देतै तुरत एखन केश फौदारीऽ भ जेइतै
अ देखियौ उ पाय बला छलै तेँ गपके शान्त कऽ देलकै
हँ नहि तऽ आइ तऽ केश तेस होयते तऽ आइ तऽ पता चलि जते ने जे की होइ छै गरीब के मारनाइ
देखियौ हम ई गमे समाजो के गलती छै समाजो सब के उठबाक चाहे पक्ष ल क तब समाजो सब चाहे पक्ष ल क त समाजो त आाव धनी गरीब पड़ जाइ छै ओ देखल के ओकरा ल पाय छै ओकरा ल किछु नहि छै
देखियौ कतबो किछु करै छै छलै नसे करै छलै किछु करै छलै अहाँ से गेल पाय मांगे लए अहाँ के नहि देक् मुझ्ला अहाँ कहै छी जोउ आब अहाँ ओकरा मारि देलियै ई तऽ खराब केलियै
हम आइ भोरे भोरे जाय छलहुँ एहन स्थिति देखलनि हुनकर मायेँ के जे मरलखिन हुनकर रस्ता पर उ्ड़रा उ्ड़रा कने छलै हुनकर बेटीसभ कहू केहने छ केहने छलैय त ओकर पप्पा
बाप छलै हँ केहन देखियौ केओ कतबो खराब रहै छै नीक रहै छै फेर तऽ होइ त छै ओकरे
हँ
आओर सब तहन
आओर सब तहन ठीक अछि अहाँ अपन कहियौ अहाँके घरमे सभ ठीक छथि
हँ हमरो घरमे सब ठीक छैथ सिनेहा के केहन पड़ाइ चलै छै
पढ़ाई तऽ बड बढ़िया चलैत छनि अखन पढ़ैत रहे छथि एखने उठलथि आ पैढ़ क आब कनी गेलैथ हे हमर कटा दीदी आयल छथिन तिनकर बौआ छनि हुनके साथे खेलाय ल गेलथि हन चलि जेतै आबू भऽ गेलै तीसे तारीखके एलखिन आब चलि जेथिन दू चारि दिनमे
देखि इहो लड़ की के जिन्दगी पराया धन होइ छै कनि द अपन घर पराया भऽ जाइ छै
हँ होयइते छै बियाह नहि होइ छै ताबे तक सब अथी आ बियाह भऽ जाइ छै ओहिके बाद थोड़ी
एते दिन तऽ अपने घर छलैय जखन मुंड आब ए तैयो सब टाइम रहै छै एते दिन के अन्दर मेअहाँ आउ आ जाउ
हँ
आओर कहियौ आओर सब की सब अहाँके दीदी कतय रहै छथि अखन
हमरो दीदी के ट्रेनिंग शुरू होयवला छै मतलब भऽ गेल छै एखन कागज पत्तर बड होइ छै ने सरकारी नौकरी सबमे
हँ से तऽ होइते छै
तऽ आब ओ एहि ल दस दिने एखन छुट्टियो नहि छथि
अच्छा एखन गांवेमे छथि
खिन ह
अच्छा फेर एलथि हे
हँ क खर कह छै ताहि दुआरे पूरा जते एखन बिहार दिश के बच्चा सब छले सबके घर भेज देलकै या जे अपन जे अब जे कागज पत्तर के काज अछि
ह
करबा लिय तय बाद सबटा रियलमे जमा हो जाइ छै सरकार सरकारमे बड्ड
हँ होयते छै देखियौ कोनो भी नौकरी होइ छै ने आब ओहिमे तते कागज पत्तर लगैत छै
हँ ब भलस
आयब आब एखन आयले छलहुँ काल्हि खना आयल छलहुँ काल्हि खना नानी गाँवमे कनि पातरि छलै रोट पड़लैय
अहाँ तऽ भेटब नहि करैत छीिय हमर सा आउ
काल्हि तऽ अहाँके मुूड़नो छलए मुूड़न के भोज खेलहुॅं की नहि
अहाँ तऽ कहहियौ
हेलो
न्ई कुछ तहन मुड़नके रातिमे भोज हायत
आर अच्छा नहि अहाँ कनि लाइब्रेरीसभ चलि जाइत छी तैं नहि करैत छी जे फ्री हयब कि नहि हयब तहि दुआरे नहि करैत छी
अपना सबकें बुझैत नहि छै कते भोज भात होइत छै
हाँ से तऽ छैहे आवाज नहि आबै या कतऽ छियै अहाँ हेलो आओर कहियौ की सब होइ छै की करै छी हेलो हेलो